हेलो!
नमस्कार मित्र!
नमस्कार! नमस्कार!
आइ समाचार मे, जंगलक संरक्षण विषय एकटा विशेष कार्यक्रम देख लियौ। कार्यक्रम देखै की बुझाय ह जे, जंगल केवल गाछ बिरिछक समूह नहि। बल्कि पृथ्वीक जीवनक आधार छथि, अहाँ एहि विषय मे की सोचे छी?
हमरो ई विषयमे किछु जानकारी अछी। विद्यालयमे पढ़ाओल आ हालहि मे एक लेख सेहो पढ़लु। तखन बुझायल जे, जंगल मानव पशु, पक्षी, आ पर्यावरण तीनू को लेल, समान रूपस महत्वपूर्ण छथि।
बिलकुल! बहुत लोकोग जंगलक मौततुकी केवल लकड़ी धरी, सीमित बुझै छथि। मुदा वास्तवमे जंगलक योगदान एकरासँ बहुत बेसी अछि।
हँ। जंगल वायुमंडलके स्वच्छ राखबे सहायता करैत अछि। गाछ सब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करैत अछि। आ आक्सिजन छोड़ैत अछि जाहि से जीव जन्तु आ मानव। सबके शुद्ध हवा भेटैत अछि।
इतऽ प्राकृतिकेँ एक अद्भुत व्यवस्था अछि। ई जंगल नइ रहैत तऽ स्वच्छ वायु प्राप्त करनाइ बहुत कठिन भए जायत।
जंगल वर्षा चक्रके सन्तुलित राखबमे सेहो महत्व पूर्ण भूमिका निभाबैत अछि। हरियर क्षेत्र बढ़लासँ वातावरण नमी बनल रहैत अछि।
बिलकुल एहि कारण जतेक जङ्गल सुरक्षित रहत। ओतय खेती आ जल स्रोत सभके सेहो लाभ भेटत।
जंगल हजारो प्रकारक पशु पक्षी कीट पत्ंग। आ वनस्पतिकि प्राकृतिक घर सेहो छथि। हुनका सबक जीवन जंगल पर निर्भर करैत अछि।
बिलकुल जे जंगल समाप्त भए जाय तऽ बहुत रास जीव जन्तुक अस्तित्व संकटमे पड़ि सकैत अछि।
बहुत लोक जंगलस फल ओस अँ औषधीय। पौधा, सहद, बाँस आ अन्य प्राकृतिक साधन। सेहो प्राप्त करैत छथि।
ई सही बात अछि विशेष रूपसे वन क्षेत्रमे। रहनिया समुदाय जीवन यापन जंगलसे गहराईसे जुड़ल रहैत अछि।
जंगल माटीके कटाबसँ बचैत अछि। गाछक जड़ी माटी के मजबूत से पकड़िते। रखैत त अछि।
एहि कारण बाड़ी आ भूस्खलन जेकाँ समस्यामे सेहो कमी आबि सकैत अछि।
हमरा लागैत अछि जे जंगल प्राकृतिक संन्तुलन बनाय। राखबाक लेल सबसँ महत्वपूर्ण संसाधन सभमे एक अछि।
हमरो इए विश्वास अछि। जंगलक सुरक्षा वास्तवमे मानव जीवनक सुरक्षा अछि।
आइ काल्हिके बहुत ठाम वृक्षरोपण अभियान। चलाओल जा रहल अछि ई एकटा सकारात्मक कदम अछि।
बिल्कुल मुदा गाछ लगौनी पर्याप्त नहि ओकर देखभाल करनाइ सेहो आवश्यक अछि।
हँ। लगावल गाछ जीवित नहि रहत तऽ वृक्षरोपण उद्देश्य पूरा नहि होयत।
हमरा लगैत अछि जे बच्चा सब के छोट उम्र से जंगल आ पर्यावरणक महत्व सिखावल जाय।
ई बहुत नीक विरच विचार अछि। जखन बच्चा जागरूक बनत तखने भविष्यमे जंगलक संरक्षण। औरा मजबूत होयत।
बिलकुल। ओ भाएहि विषयमे आरो जानकारी जुटाकऽ आउत।
हमरो ई चर्चा बहुत उपयोगी लागल।
हमरो जंगलक महत्व बारेमे बहुत किछु नाम बुझब लेल भेटल।
एँ काल्हि फेर एहि विषय पर अगिला भाग पर विस्तारसे गप करब।
हम जंगलक मौत के बारे मे विस्तार से गप्प कयने रही, आब ई बताउ? अहां जे जानकारी जुटाली ओय मे जंगलक कटाई बड़-बाक् मुख्य कारण सबक बारे मे की कहल जाए छय?
जनसंख्या बढ़बाक संग, घर, सड़क उधोगता अन्य निर्माण कार्य लेल बहुत रास जंगल काटल गेल। विकास आवश्यकता रहल, मुदा कतेको स्तान पर जंगलक संरक्षणपर पर्याप्त ध्यान नहि देल गेल।
बिलकुल। विकास आवश्यक अछि, मुदा प्राकृतिक सम्पदाक सुरक्षा सेहो ओतबे आवश्यक अछि। दुनू क बीच संन्तुलन बनाय रखनाइ बहुत जरुर अछि।
रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे, आवेद रूपोस गाछ कटनाइ आ काटक तस्करी सेहो जंगल घटबाके एक महत्वपूर्ण कारण अछि।
जखन नियमक उल्लंघन होयत अछि, त जंगल बहुत तेजी स नष्ट होबैय लागल अछि।
कतेको क्षेत्र में खेती के जमीन अ बढ़बा लेल सेहो जंगल साफ कयल गेल। एहि कारण प्राकृतिक आवास कम होयम लागल।
ई बिलकुल सही बात अछि। खेति आवश्यक अछि, मुदा योजना बद् विकास मे अभाव मे जंगल आ पर्यावरण दुनू प्रभावित होइत अछि।
रिपोर्ट में जंगल में लगनिहार आगि के घटना सेहो चर्चा छल। कतेको आग आगिक प्राकृतिक के कारणोसँ लगैत अछि। मुदा बहुत आगी -मानवीय लापरवाही सेहो फैलैत अछि।
हँ- एकटा छोट लापरवाही हजारो गाछ, पशु, पक्षी आ सम्पूर्ण वन क्षेत्र के भारी नुकसान पहुँचा सकैत अछि।
हँ जखन खनन कार्य आ खनिज निकलबाक कारण सेहो कतेको जंगल क्षेत्र पभावित भेल अछि।
बिलकुल। प्रातृक संसाधनक उपयोग आवश्यक अछि, मुदा पर्यावरणक सुरक्षा ध्यान मे राखी के काज होयबाक चाही।
रिपोर्ट पढी के हमरा बुझायल जे जंगल कटाय केवल गाछक संख्या कम करनाय नय बल्कि सम्पूर्ण पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ैन अछि।
ई बहुत सही निसकस अछि। जंगल कम भेला स वर्षा जलस्रोतक माटी आ जीवन जीव जन्तु सभ प्रभावित होइत छथि।
हमरा लागैत अछि जे जतेक गाछ काटल जाय ओतेक गाछ फेड़ लगनाइ कानून आ समाज दोनो जिम्मेदारी होयबाक चाही।
बिलकुल वृक्षरोपण जंगल संरक्षण एक संग चलत। तखने भविष्य सुरक्षित रहत।
विद्यालय सबमे पर्यावरण संरक्षण विषय पर बेसी कार्यक्रम आयोजित होयबाक चाही।
बिलकुल। हँ जङ्गल कटबाक कारणक़ सब बहुत नीक से बुझलियौ, अब ई बताउ? जे जंगल एहन गति से कम होइत रहल त पर्यावरण आ मानव जीवन पर की की प्रभाव परि सकैत अछी।
आशा करत छी जे लोक सब जंगलक महत्व बुझत आ गाछ काटय सँ पहिने स बार सोचैथ।
हुं बिलकुल सही कहलियै।
जंगल-जंगल कम भेलासँ सबसं पहिले वातावरणक संतुलन बिगड़त लागत अछी। गाछ कम भेलाक कारण पर्यावरण डाक्सा, कार्बन डाक्साइड मात्रा बढ़ैत अछी आ पृथ्वी तापमान धीरे धीरे बढ़ै लागैत अछी।
अही कारण गर्मी पहिने सं बेसी महसूस होइत अछी। बहुत ठाम मौसमक स्वभाव सेहो बदलै रहल अछी। ह
रिपोर्ट लिखल छल जे जंगल कटला सं वर्षाक मात्रा असमय दोनोमे परिवर्तन देखबा लेल भेटैत अछी। कतहु अत्यधिक वर्षा होइत अछी। त कतहु सुखाड़ जकां स्थिति बनी जाइत अछी।
ई वास्तव मे बहुत गम्भीर बात अछी। खेती पानीके उपलब्धता आ आम जन जीवन सब अही परिवर्तन सं प्रभावित होइत अछी।
जंगल समाप्त भेला सं हजारों प्रकारक पशु पक्षी प्राकृतिक आवास नष्ट जाइत अछी। कतेको प्रजाति संकट में परी जाइत अछी।
बिलकुल जे जीव जन्तुक संख्या घटत त ओ प्राकतिक संन्तुलन सेहो बिगड़त।
रिपोर्ट मे सेहो लिखल छल जे गाछ कम भेला सं माटी के कटाव बढ़ैत अछी। वर्षाक समय उपजा माटी बढी जाइत अछी जाहि सं खेतीक उत्पादन कम जाइत अछी।
बिलकुल उपजा माटीक नुकसान भविष्य खाद सुरक्षा पर सेहो असर छोड़ी सकैत अछी।
जंगलक अं कसीम नदी झरना आ अन्य जल स्रोत मे सेहो धीरे-धीरे पानी के मात्रा कम होय मे लागत अछी।
ई सही बात अछी। जंगल पानीक संरक्षण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछी। तही लेल जल संकट सेहो बढ़ी जाइत अछी।
एं रिपोर्ट पढ़ीके हमरा बुझाएल जे जंगलक नुकसान केवल प्राकृतिक नै बल्कि आर्थिक आ सामाजिक समस्या सेहो पैदा करैत अछी।
बिलकुल पर्यटन वन उपज, कृषि आ ग्रामीण रोजगार सब क्षेत्र जल पर जंगल पर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप स निर्भर अछि।
हमरा लगै त छै जे आबी से जंगल बेचबा क प्रयास नाहि कयल गेल तऽ अगिला पीढ़ीके बहुत कठिन परिस्थितिक सामना करऽ परैत सकैत अछि।
हमरो एहन लगत अछि, प्राकृतिक संरक्षण भविष्यक पीढ़ीक परति हमर जिम्मेदारी अछि।
परतेक नागरिक के कम से कम एकटा गाछ जरूर लगैब। आ ओकर देखभाल करबाक संकल्प लेबाक चाही।
बिलकुल ठीक तऽ मित्रा बाद में बात होतै न और।
ठीक धन्यवाद।